त
ह की हाल छै बंटी जी
बढ़ियाँ छै अपन कही
अपनो बढ़िआ
आय व्रततेमे हेबही
आय तऽ व्रतमे छबे करियै मंगल छियै तऽ
फलहार भेलै की नहि किछु
नहि यार फलाहार करयके टाइम कहाँँ मौके नहि मिललै परीक्षा छलौ आइ हमर ह एग्जाम दै ले गेल छलियै भरि दिन उम्हरे रहि गेलीये एग्जाम तऽ रहै दू बजेसँ पाँच बजे तक लेकिन रूम पररसँ निकललियै रहऽ सबेरे दस एगारहे बजे कारण जे किछु आओरो काज छलय ओहि दुआरे फलाहार तऽ नहि भेलै
आय केगो मतलब पाँचो एग्जाम भए गेलय की
हँ पाँच गो भए गेलै एखन तीन टा आओर एग्जाम बचल छै आठ गो होै छै सोलह गो पेपर रहै छै ने पीजी मे
अच्छा मतलब एक साल मे आठ गो एक साल फेर अगला साल मे आठगो
हूं हूं सोलह टा टोटल रहै छै आ पाँच गो आय भए गेलय बुझिय ने तऽ बच्चल तऽ तीनगो पेपर छै लेकिन कहि सकै छीही तीन दू पाच दू सात दू नओ गो कारण जे असाइजमेंट सेहो लिखय पड़ै छै ने दुगो एस सेजमेन्ट लिखऽ पड़तै फेर प्रैक्टिकल बला दूगो कॉपी बनबऽ पड़तै मतलब कोनो प्रोजेक्ट पर
आ फेर प्रैक्टिकल दूगो छै से दिअ पड़तै ओहिके लेल तऽ नालन्दा जाय पड़तै
पैटिकल क्य गोपेच रहे छै दसगो के बीस गो
हू अपनाऊर छै कियो सातो पाँचो पेरीमे पूड़ देलक कियो ओ द स पहिले मतलब पाँच गो छ गो पे जी बहुत से बहुत
आ एग्जाम मे कगो बेच रहे छै लिखे के मतलब टोटल रहै केगो बेच
छत्तीस टा देने रहै छै पेज बत्तीस टाक ह अस्सी नंबर के एग्जाम रहे छै बीस नंबर के साइज म रओर पाँच पाँच दो गो ग्रुप क्वेशन रह छै दश टा ओहिमे स टोटल पाँच गो लिखै के रहे छै यानि एगो क्वेस्चन करी सोलह नम्बर के
पांच गो हम कोनो मतल कोनो ग रूप से पाच गो पुररा सकैत छी
नहि नहि नहि नहि एगो ग्रुप सबमे नियम दू टा बनबैयए पड़तौ एगो से दूगो एगो से कोनो से तीन गो तहनपुर तै पाँच
तहन तऽ बढ़िआँ छै
ह बाकि तोह ज भेलो फलाहार सब कि नहि
नहि फलाहार कहाँ भेलै फलाहार कहाँ करैत छी कोनो मङ्गल
नहि बिना निराधार निराधार रहै छै ने कि जलो सभ ग्रहण नहि करैत छै
नहि नहि जल चलै छै चाय दू बेर भेल दू से तीनो भए गेल लेकिन फलाहार सब नै फलाहार सब साफे छोड़ देने छै
चायके मतलब चाय पियरगर छ तोहर है ने
चाहे दू बेर तीन बेर भेल तऽ लागल जे मतलब भोरे भए गेल एक बेर शामके भेल बीच मे मौका मिलल तू फरियोग भए गेल
बेचो तऽपरयो क भए जाएछौ ने
हूँ
तहन तऽ ठीके छै
चाय भए गेल तऽ लागल जे घिचा जाइ छै ओना नहि तऽ ओरा एक दिन किछु बुझाइ नहि नै ने छै सप्ताहमे एक दिन बरत रेगुलर जहन रहल तहन किछु बुझेबो कयल जाय
हँ हँ लेकिन हमरोसभके नहि किछु बुझाइ छै लेकिन जेना बिजी रहै छियै बिजी मतलब बिजीमे की एग्जाम तग्जाम दै लेलियए रौदा खूब छलै तऽ लागे छै बाप रे बाप भुखसँ प्राण जा रहल यए लागै छलै जे नहि फलाहार करैके चाही
धूप म तऽ बुझा जाइ छै धूप मे तऽ एको घंटा बाहर रह या धूप के ओनाहु हेतै कोनो काज करै छी अथी वाला तऽ लागल जे कि से मतलब होइके चाही फलाहार तलहार तऽने दे फुर्ती बुझायल नहि त लागे छै पूरा
रौदा रह छै करकरा के माथा घुमा दे छै
वैस पहिले तऽ ठीक रहो दो दिन पहिले अ मौसम आए लेकिन धूख खूब रहै
हू जहिया ठीक रहै छै तहिया लिखैयओमे फर्क नहि पड़ै छै आ जहने रौदा नहि रहल वर्षा सब नहि होइ छै रौदा खाली रहल तहन लागै छै दिमाग अथी भए जाइ छै लिखैओमे नहि बनै छै सरिया कऽ
ह मौसम ठीक रहल तऽ हवा मतलब कनि अन्दरो मे ठंडा बुझाईत हेतौ पंखा सब रह छैकी ने अन्दर
हँ हँ पंखा सब सारा व्यथा अरे पी जी के स्टूडेंट छियै रे मास्टर कए रहल पूरा एकदम की कहै छै पानि जगह पर कहबी तऽ पहुँचा क पाईनि पियतौ जे कहबी सब लए क हाजिर होइ छै
धूप तू बरा लान्दरोमे कनि बुझाएल ने उमस
हूँ हूँ ओ तऽ बुझेबे करै छै ओ तऽ बहुत दिक्कत करैत छै आ ओहिमे तऽ ऊपरसँ ट्रेवल मतलब जाइ आबयमे ऑटो सबसँ सेहो दिक्कत होइ छै ने रौदामे
धूपमे ह रौदा त दिक्कत हेबे करय छै
हू
ताहिमे अखुनका रौदा नहि भेल तऽ नहि भेल भेल तऽ से रहै छै जे चंडाल सनक लागै छै धिपा दै छै दसो मिनट बाहर रहै छै अभी तऽ हिम्मत नहि करतो फेर बाहर निकलय के
ह वएह ने बहुत छै दिक्कत खैर तहन राति कऽ आब भोजन बनतै कि नहि की फलाहारी रहै छै राति कऽ
नहि भोजन बने छै भोजन केना नय बनतै
नास्तो तास्ता होइ छै किछ साँझ के
नास्ता भए जाइ छै नास्ता छै से
नाश्ता लागय छै हूं नाश
नास्ता लागै छै बिना नास्ताे आ भोजन मतलब नओ दस बाइज गेल तऽ फेर ओतेक देर नहि ने मतलब रहि सकैए लेकिन तनी दिक्कत भए जाइत छै
पेट छिय एकरा मे जरूरी छै खाना दियइए परड़तऽ नहि तऽ गड़बड़ भए जाइ छै
बेसी देर रहै जेबय तऽ गैसो बनबै छै ने बेसी देर छोड़ेके नहि चाही खाली पेट
हम तऽ ओना एग्जाम हॉल मे घुसय से पहिले घुसलिय तऽ दू बजे लेकिन ओतय तऽ पहुँच गेल छलै एगारहे बजे बोरिंग रोडसँ ओम्हर काज त फ्री भए गेलियै लगैया साढ़े बारह पौने एकके आसपास ह पौने एक एकके आसपास तऽ जूस पी लेलियए अथी के मौसमी के एक गिलास पचास टाका मे देलकै
पचास रुपया मे एक गिलास
हँ पचास टाका मे एक गिलास ह मौसमी के नोर्मल जे रहय छै एकरा सबसँ खराब मतलब ओतेक बढ़ियां नहि
बहुत महंगा नहि भेलै पचास रुपआ मे ईसभ बीस तीस रुपआ मे दै छै
नहि पता इहो सब शायद चालीस सए मे दै छै बीस सब मे कहाँ केओ दै छै बीस तीस में तऽ आब शायदे क्यो देय छै बीस में केला वाला क्यो दै देय छै पचास टाका में देलकैय ओ घुसिकऽ गेलियै लेकिन प्यास एते लाग ह तैयो पानि एक दू बेर पियेलियै फेर बाहर निकलियै फेर मोडके अथि होझइ छलै तऽ बाहरमे फेर देलियै मौसमीएके जूस तऽ ए दान जे छै पचास मे नय चालिसे मे देलकै पहिला दान मौसम हम पहुँच गेलियै साढ़े एगारह के आसपास मे साढ़े एगारह पौने बारह
ओतऽ समय किछु नहि सीधे गेलिये उतुका हैड से मिललीये ओत तऽ पहिले सब बात पूरा कहलियै जे जेना दिक्कत आपके इन्स्टिट्यूटमे है ई सब इ बात अ राहल पाण्डे एगो क्यो छले जतुका मेन सीनियर छल ओ कहलकय आपका हम अथी जो है प्रोसेस कै दे क पता नहि केलकै की नहि केलकै जूडो वाला के फेर मैसज देलियै बाकी काल्हि खुना रोहित सर जे छै आइयो छुट्टी पढ़ बेसी मे तऽ काल्हि एतै
दखी ने आब की करै छै नहि करै छै
ओऽ जाएग नहि ने कहाज अपने सब किछ के देतैब
हँ कहलकै नहि कोनो मतलब हम कर देते हैं आ पता नहि करते कि नहि करते पूरा तऽ पूरा एकदम लेकिन बढ़िआं स कहकेै जे कै दै छियै
तहन तहन क देते नहि रहते करैके फेरो कि कि ने किछ बात घुमेते रहे करै के इच्छा रहे ताहि दुआर तो एक्सेप्ट कए लेलको नहि कए देल
सब एकरा कहलिये बहुत अथी मे इंस्टिच्यूट मे लोग होल य फलना ये नीक सोच केन से छै लिन ओ सब चीज नै भेटले तें जा रहल छै बच्चों के किछ कमी छै कहलकै ह से तऽ दुनू तरफ कर रहै छै हम रहियै ह देखिय ने आब एखन तक जूडो के तरफसँ कोनो कन्फर्मेशनके नहि एलै मैसेज जे हमरा भेटल कि नहि भेटल मेल तेल ओना नीजो ह हमहुँ वहाट्सऐप जु के नहिये छियै मोशन इंस्टीच्यूट के सेहो अटैच के के ओ जे देलिये से मेल कै देलिये हालाकि ओकर कोनो प्रूफ किछुललके एहन दिक्कतेतै फेर ओ ओते भिजिट करय पड़तै न बकी आब हू हू ओते बोरिंग रोड
कंकड़बाग मे छै ऐतै कए लेते दुनू तऽ ऐके छै
नहि नहि ओतै हेतै जे हेतै से ओतै रहै छै एकाउंटेंट रोहित सर
जे हेते अगर काल्हि ओ फोन उठा लेते तऽ तहन तऽ फोने पर डिल भए जेतै ओहिस कोनो दिक्कत नहि छै बाकी ठीके तऽ
पहिले काल्हि एतै तन ओ तऽ पिछिला एक सप्ताह कहे छै दू दिन मे आबि रहल छै
हू देखि की करे छै बड़ी ठक छै रे एक से एक ठक छै
ठाकके ठाककै बला छै मस्त
ठक की छै मतलब ई भेलै जे मौसम के नाम पर जे मालिक एतुक्का भेलै जे इन्वेस्टर छै ओ सब पैसा पूरा एम्हर आम्हर क दै छै ते न आ तऽ ओना कहलकै जे आ मोड्यूल नहि आल छलैब ए दुआरे ऑनलाइन क्लास स्टार्ट नहि भेले मॉड्यूल आब आबि गेले ह काल्हि क्लासो स्टार्ट भए गेलै परसू अलै मोडूर तऽ कहलकै ओ मॉडल तऽ मिल जायत अहाँके ओहिमे कोनो दिक्कत नहि छै देखिन की होइ छै
मॉडूल आब बच्चा मिलसकै जे बच्च छोर देलक मॉडूल द देत
हँ मॉड्यूल के तऽ पैसा सब तऽ कटल छै न आ मेन तऽ पैसा देख की होइ छौ ओत एककाउंटेंटे कहते बेसी उम्मीद मिनमम नब्बे हजार तक कटतै तहने रुकतै एखन तक सड़सठे हजार कटलै हन किआकि नीरज भाईजी कहै छलखिन जे ओ बात पहिले जहन केने रहथिन ओहि टाइम पर तऽ कहने रहे एक सालके तो मिनिम जोरत है इतना कटेगा ही उसके बाद हि ओ ने मतलब पहिले ये वएह टाइम पर जे टाइम पर चालू करे छलै वएह टाइम पर बात भेल छलै
अच्छा भेल छै तहन तऽ काटबे करबै तहन तऽ कोनो
की भेल छै लेकिन हमरा ई बात ओ नहि कहलखिन गा लेकिन नीरज भई कह लेकिन हमरा मामाजी कहैत रहथिन ई बात हूँ
कहुना भए जाए ठीक
ह कहना भए जायतऽ बढ़िआँ रहतै पैसा कर पैसा गेलै बच्चा से नहि पढ़लकै
मारबो केलकै एक नाक से खूनो ने बहा देलकै रह ओहो दिक्कत छै सब बात कहलियै एकरा
सब कपार पकड़े आरे बाप रे बाप एसे एना केना फलना चिलना बेस्ट बच्चाक के मारने नहि छलै एकदिन
दू बेर दू बेर मैर खेलकै पहिले नॉर्मल तऽनै किछ भेल रहे ओ फेर लास्ट वला मे जखन ए ब्लड तलड आब गेल रहै पूरा
ह ओएह ने दिक्कत छै आ ओतुका जे गार्ड छलै ओ गार्ड ओत छै
कत्त खंकरबायू
ओत बोरिंगे रोड मे
ओ
ओकरा देखलियै ओकर गॉड ओत छै ओकरा गार्डों दिया कहलियै बच्चा सब मे ई सीज सब कतय स अहाँ के पता चैल जाए या गार्ड द मतलब एम्हर आम्हर वला चीज सब करै छलए पकड़ा गेल यो गार्ड सर खाली कए देलकै फलना कहलकैय नहि हुनकर तऽ घरमे डेट भए गेलै बच्चा कर्म मे जे होइ
सब किछु गाड तऽ केनैए आ गाड मतल कोनो अथी छै जे ओहि दिन निकलै बच्चा के तऽ को बे पुछलकै थोड़े ओसब छोड़ा सहि कहित रहो
सेहो बात कहलिहि एकटा बात नहि हम छोड़लियै आधा घंटा तक ओ खरे चुप रहे खाली हम बाजैत रहीए
तहन तू सबकछु कइए देली कोनो चीज छोड़बे नहि केली तऽ
एक्को गो चिज जेहन नहि छै जे हम नहि कहलियै आब ओकरा ओ पॉजेटिव भे रहै हम कहलि बस हम इनपुट अहाँ केऽ द रहल छी काएल के डेट मे कोनो बात चा बै तऽ ई सब वजह स ओकरा छोड़ऽ नय पड़ैत कियाकि हम एतय पटनामे रहै छलहुँ एकरा नीक लागल एकरा बारेमे जानकारी रै ओहि हिसाब सँ ओकरा देलियै रएह लेकिन ओहिपर एहन अहाँके खड़ा नहि तैरि पायल इंच्चिट्यूट ई दिक्कत छै न त ओकर एक्सप्ट केलकै इएह फीटबैक ओते दय छलिय त ई सब चीज के दिक्क कत रे
नहि भने द देलिय सबटा जे कहॉलीय ठीके कहलि